आखी हँ हम तऽ ठीक छियै अहाँ अपन कहू
हमरो सब ठीक यए और कहु अहाँ
हँ हमरो यहा सब ठीके छथिन और की सब भ रहल छै छै सखी
कुछो नहि बैसल रही है तऽ काज करैत रहियै घरके
ओ हमहुँ अभी काजे करैत रहियै तऽ सोचलियै जे कनिक सखीसँ बात कऽ लै छियै
ओ नीके केलियै और बताबु
हँ अरे आइ तऽ हमर कनि स्वास्थ बिगड़ल जकाँ छै
ओ की भेलि यियै अहाँके
ह सुबह से बुखार इएह सब भऽ रहल छै देह हाथ में दर्द भऽ रहल छै
ओ डॉक्टर लग के नहि देखलियै
हँ देखलियै रे तऽ आइए तऽ देखलियै यै तऽ एते साराचार चुच लिख देलकै यै
ओ की केहलक जाँच मे
ओहे ब्लड टेस्ट आर जे होइ छै अहाँ तऽ जनबे करै छियै डॉक्टर यहाँ जाउ तऽ मतलब पचहत्तर रंग के जाँच ऊँच लिख दै छै
हँ सहित है कहै छियै हमरो एतऽ घर मे सब छिययै इ अभी तऽ मौसमी एहन छै जे सबके तबियते खराब भ रहल छै
हँ ई बात तऽ सही कहलियै सखी आरो अ हम कहैत रहियै कि जे सखी कनि स्वास्थ्य के विषयमे बात करबै से बहुत दिन से फोन करऽ के मोन करैत रहे लेकिन इम्हर बहुत तबियत खराब चलैत रहे हमर ह
हँ हँ कहू ना
हँ इएह कहैत रहू कि स्वास्थ्य जे नहि नीक रहैत छै कोनो काम मे मोन नहि लगै छै
हँ सहिए कहै छियै
ह स्वास्थ्य जे नहि नीक छै तऽभ ने पढ़ाइ लिखाई खनि पीन कोनो कामे में मोन नहि लगे छै हर टाइम मोन लागत जे चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा जकाँ छै से अजीबे ढंग के मोन लागैत रहत
हू सहिए कहलियै एना मे तऽ भते हेत अहाँके
हँ बहुत दिक्कत होइत छै आ सेहोमे आइ काल्हिके समस्या बड़ा खराब छै ने स्वास्थ्य लऽ के
हू सहिए कहै छियै
हँ आइ कालि एते ने बिमारी भऽ गेल छै कि की कहू हमरा बगलमे एकटा बच्चा जे छै जे अ ओ बच्चा बड छोटेटा बच्चा छै बड छोट छै बहुत सुन्दर बच्चा छै से ओकर मम्मी पापा ओकरा इतना ध्यान से रखै छथिन इतना ध्यान से रखै छथिन जे की कहू लेकिन तइयो ओ बच्चा के सास मे दिक त भऽ गेल छै
अ केना भऽ गेल छै य
उएह सएह नहि समझमे अबैत छै एतनी छोट बच्चा जे छै जेकरा साँस लेबय आ छोड़य मे बहुत दिक्कत होइत छै
अ हम की कहू हमरो तऽ बहिन जे रहे जेकरा बौआ भेल रहे ओकरो उहे समस्या छै हँ सही कहै छियै ओकरे ओकरो जे बौआ भेल रहै, ओकरो बड्ड तबियत खाँसी ओकरो स्वास। दिक्कत होइ छै की। डॉक्टर कन जाइ छै, कभी ओ डॉक्टर कन जाइ छै, लेकिन तैयो। कोनो सुभाग नहि देखै छै।
आइ काल्हि तो बच्चाके आ बूढ़के सभके एके रंग बिमारी छै। लेकिन निसास वाला कोन एते बीमारी चल गेल छै से समझ न अबे छै।
त।
सेहो होत छोट छोट बच्चाे तऽ आऔर ज्यादा।
ओ बुझियौ ने एतने इतने गो बच्चाके भऽ रहल छै। आ बच्चाके लेके तऽ आऔरो समस्या भऽ जाइ छै।
हँ, बच्चा तऽ कुछु बजै तऽ छै, नहि बच्चा तऽ किछु बाजय बला छै ने।
हू सही काज छै।
ह, तऽ नम्हर आदमी मने छियै हम अहाँ तऽ कुछ कुछु बाजि लेबै। लेकिन ओ बच्चा तऽ बाजऽ वाला छै, ने जे किछो बजतै।
सहिए कहै छियै ओहो सभके ले कऽ बड परेशानी भऽ जाइत छै, घरमे। अभी हमरे बहिनके घरमे इतना परेशानी चलि रहल छै, इे सभके लेके अभी हुनका जे। छथिन से ओ घरे पर बैसल रहैत छथिन बौआ के लऽ क जाइके पड़ैत छै, दूर दूर हाजीपुर तऽ ओ ओत दिखा के अबै छथिन तैयो कोनो अभी तक कोनो सुधार नहि बुझा रहल छै।
देखियऔ तऽ। बच्चाके परेशानी हेतै कोनो तऽ गार्जियनके तऽ परेशानी भइए ने जाइ छै।
ह सहियो कहै छियै तब बड परेशानी भऽ जाइ छै।
इमहर तऽ हमरो कनि सास ससुरके जे रहे एक तऽ बूढ़ा। अपनेमे बीमारी छै, छै कि नहि छै, बुढ़ापा अब। ने मे एक बीमारी छै, बहुत बड़का आ ऊपरसे हमर सासोके खूब देह हाथ दुख। खाय कमजोरी खूनके कमी मतलब जे खड़ा होथिन। तऽ हुनका लगै इत रह कि च। चक्कर खाके गिर जेथिन तेनाहिते हमर ससुरो के बी पी हरदम हाय। कनिको एकको डेग चलता तऽ हुनकर सास आर फूलऽ लगे छै। से। अजबे क जब मतलब सभके भऽ रहल छै, से देख के मोन हर टाइम परेशान रहत। कखन केकरा की भऽ जेतै।
तऽ बड़ परेशानी भऽ जाइ छै। आ दिखबै आर नहि छियै कतहु?
देखेलियै रे, डॉक्टर देखेने रहियै तऽ बूढ़-पुरान छै। तऽ ओकरा सेबे बारी न चाही।
हँ, हँ।
छबे बारी चाही आब तऽ राम, राम, राम कहू दिन भरि अपन बैठल रहू। हुनका सभसे आब कोनो काम धम होतौ ने थोड़ी ने हवए बला छै।
हँ, सहिए कहै छियै। अहूँ
आ अहाँकेँ सास ससुर सभ ठीक छथिन?
हम हँ, ठीक छथिन। बस हमरो जे सासु छथिन ने हुनको। बड़ तबियत खराब भेल छै, मौसमी एहन भेल छै, ने की कहू अहाँकेँ हम।
त हको तबियत अरे हुनको बड तबियत खराब भेल छै राति ही से बुखार आर छै पभी त बड ले के परेशान छिय हुनके हम जे डॉक्टर के सुबह दिखलियै तफिर हुनको देखे के पड़ैत छै त हमरो त अभी बहुत समस्या भेल छै की कहू अहाँके हम
ह त डॉक्टर के यहाँ ले के गेल रहियै
डॉक्टर के त ल के त गेल रहियै अभी डॉक्टर के चेकअप पढ़ लिख ल के रहै त उह चेकअप करबलियै त रिपोर्ट आबे मे त अहाँ जानबे करैत छीयै कि टाइम लगबे करैत छै
त देखियौ आइ काल मे जे रिपोर्ट मिल जेतै त बढ़िआं छै
ओ हँ डॉक्टर यहाँ जाइ छियै त एतराा पतरा एते लिख दै छै जाँच एगो दूगो जाँच त कहै छै दू तीन दिन बाद देतै
तसहिे कहै छी कि हमरो सासु माँकी जे छनि हुनको तऽ र दुये तीन दिन बाद कहलखिन रि पोट देखथिन आ फेरो जायके पड़तै हुनका लही के न जेबे हुनको तबियत खराब छै हुनको चले में न बनै छै
त फिर उनका ल जाय के प हमरा अकेले से त हेतै ने त हुनको कहबै कि साथ मे चलियौ अहु दिखाबै एक बार बढ़ियां से चेकअप भऽ जेते तऽ सही रहते
हँ मोनमे आदमीके संन्तुष्टित भ जेतै कि कोनो बीमारी आर त नहि छै
सहिए रहै छै ओहि लेल कहलियै कि चेकअप करबा लेथिन त सही रहतै
हँ हमहुँ जेबै कल्हे अपना देखबाब लेल इम्हर तऽ सास ससुर के लऽ के हम कनि बड परेशान भऽ गेल छी छी हम अपने जेबै काल्हि चेकअप करबाबय लेल
ओ हँ जइ
अचछ
फरो नहि करयके चाही ओ सभ चीज मे की कहू अहाँके हम आइ काल्हि समेओ काल देखै छीयै बड मौसम आर के लिये बड परेशानी भ जाइ छै सबके
हँ उत भइए जाइ छै घर मे घर से छुट्टी नहि ने होइ छै तुरन्ते ताहि दुआरे नहि जा पबैत छियै से काल्हि जेबै अभी अभी तक दबाइ खेलियै य किछु किछु हमर जे भैया छथिन
हँ
सेहो डॉक्टरे के यहा न रहैत छथिन
ओ ओत्ते काम करै छथिन
हँ काम करै छथिन अपन कम्पाउंडर वाला
ओ तब त नीक छै ओते दिखा दियौ
हँ त सएह बोखार जे लगले त सएह हमरा कहलखिन कि जे ई सब दवाई तूखो ई सब से ठीक अगर भए जेतौ तो ते कोई दिक्क दिक्कत नहि छै आ नहि हेत त आजहिए डॉक्टर देखबाबे हम तो नमबर लग दे
त सहिए छै कि भाय छै त इतना त करबे करथिन
हँ से उएह दबाइ डॉक्टर से पूछि के देने रहै त खाइत रहियै त तैयो सुधार नय बुझाइत छै आब काईल जेबै काईल के नम्बर हमर भाय लगा देलखिन हे
ओ ठीके कहै छियै भऽ जेतै तऽ बढ़िआ रहतै घरो मे बीमारी सब लेके के बड्ड समस्या भऽ जाइ छै जानबे तऽ करे छियै सब बात
बहुत जादा इमहर धूप तुरन्त बारिश तुरन्त ठण्डापन एहि बेर स आरो सभके बड्ड मोन खराब भऽ गेल छै
हम तऽ कहबो करै छियै कि ई मौसम खराब रहै छै तनी योगो आर करै से स्वास्थ बढ़िआँ रहै छै
लेकिन बूढ़ लेकिन बूढ़ स सबके कथी कहबै अहाँ हम चाहे कोइ
योगा तऽ हमरो नहि करऽ अबै छै हे सेखी हमरा तऽ हमर भाय यूट्यूब से कहलकै हे देख देख के करही लेकिन तैयो हमरास से नहि भऽ पबैत छै योगा केनाइ अहाँके योगा करा अबैया
नहि हमरो नहि अबैत छै लेकिन एतय सभ कहै जाइत छै स्वास्थ्य ठीक रहै लेल ई बहुत जरूरी कहै छै सभ क नीक रहैत छै
ठीक रहतै तऽ नीक रहतै हँ हमरो योगा नहि अबै छै हमरा सब कहैत छै हमर दोस्ततीनो आर जे छै सखी सब जे छै सेहोसभ कहैत छै कि जे योगा करबही ने तऽ शरीर ठीक रहतौ लेकिन योगे नहि करअ अबय छै हमरा आब यूट्यूबसँ देख सिखबै तब करबै
और कोई आस पास पे यहां के कोई करे वाला नहं है आइ काल्हि तऽ के धियो पुता देखे छियै जे बड ई सब पर ध्यान रहे छै फिटनेस सब पर
हँ हमर चचेरा भाय छै ओ योगा टीचर छै तऽ आब सोचै छियै ओकरे फोन कऽ के बजेबै तऽ एक सप्ताह सीख लेबै कोन - कोन योगा करय के छै
सही कहैत छीयय बड नीक रहत तऽ अहाँके बड्ड नीक रहत अहाँ सीख जेबै तनि हमरो बता देबै
हँ सखी किया ने बतायब आ हम तऽ कहै छी अहूँ आबि जाउ हमरे यहाँ ओ एक सप्ताह जे सिखेतै ने तऽ दुनू आदमी सीख लेबै अपन
सहिए कहै छियै सखी आइ टाइम निकाल के तनि देखियौभी त घरो के स्थिति देखै छियै केहन भेल छै हुनको तबियत सही भऽ जाइ छै हमर सासू माँके तभिए आयब न तब सीख लेब स्वास्थ्य लेल तऽ ओसभ चीज बहुत जरूरी होइ छै ओसभ करना बहुत ी आबऽ जरूरी हो बहुत जरूरी भई छै सहि कहै छियै तऽ कहिया अबै छै ने अहाँके भाय
भाय हमर कहलकैया तऽ काल्हि परसू मे ऐबैउ
ओ अते तऽ हमरो कहबै ह नहि तऽ हम अपने घर से